नमस्कार।
तर आह की करै छी।
हँ महाँ से बइ। बैठल छी अहाँसँ बात करैत छी आओर बाजू ने अहाँके हाल चाल सभ नीक छै ने।
जी हम ह
हँ हमरो हाल चल सब नीक छै। खा पीना भ बी हँ हमरो खाना पीना खा पी पेट भर गेल छै।
ह।
हम खयले छी दालि चावल सब्जी खैले छियै सब्जीमे खयले छियै आलू के मटर के फेर पनीर के सब्जी खायले छियै फेर खायले छियै फ सलाद खैले छी सलादमे खीरा टमाटर आ फेर के गाजर चुकन्दर नीम ह मिच स फेर च कच्चा आम हरी मिर्च पुदीना सिंधा नमक के चटनी खैले छि बारा निक लागल आज के खाना आ माता पिता के साथ परिवार के साथ बैठ के खैनी ये बारा निक लागल। दिल खुश हो गेल हा खााके आओर अहाँके बताउ ने अहाँके खानामे कथी कथिी खैली
हम तऽ खाना मे बस उ दाल खोए ले छी भात खए ले छी सब्जी खै छी आ विचार करै छी यही सब खैले छी जादाा कुछो नहि खैले छी काहेकि आज हमरा। इना नीक खाना न लागै छै। तइयो लेकिन।
हँ हमरो खाना पीना खा के पेट भर गेल छै हम अहाँके ब तब ने अहाँ के पेट भर गेल। छै खाना पीना खा के।
य। जी हमर पेट तऽ बढ़िया से भर गेल छै। पूरा बढ़िआँसँ खैली हऽ खाना पीना पेट भर खैले छी बड़ा नीक लागले छै आजके खाना।
ओ आओर बताबै छी ने अहाँके माता - पिता। भाइ - बहिन सब लोकके स्वास्थ्य सब ठीक। छै न नीक छै न?
जी सबके स्वास्थ्य एकदम। छै सभ अपन खाना पीना खाके सुति गेल छै सभ अभी आराम करै छै बढ़िआँसँ सभ सुतै छै अभी अँधेरो हो गेल छै तऽ सभ अभी आरामसँ छै अहाँ त सभ। घरमे सब लोक नीक छै।
हँ हमरो घरमे सभलोग नीक छै स्वस्थ छै सभ ठीक छै।
सबसँ बड़ा नीक बात अहाँ। ब सब ल। जी।
आओर आओर बता। बताबै छियै अहाँके अहाँके घरमे परिवारमे सभ कोइ नीक छै ने।
जी हँ घर मे परिवार मे सबलोग म छै सबलोग स्वासस्थ छै।
आओर बताबै छी ने अहाँके। खानामे कथि - कथि बना लेबै छी।
हम तऽ खाना मे जादा कुछो ने लेकिन दालि भात तरकारी बना लेबे छी बड़ा नीक लगे छै बनाबे मे बना। मे मजा आबै छै। बना के अपन खाना खाय में ला।
हँ इहो तऽ बात छै हमहूँ एहिऐसे मेहनतेके कमाई खाइ छी।
जी तऽ अहां। बड़ लोक छी हम कह छोट लोक छी।
अहाँ के पता होय के चाहे छियै कि। बड़ लोग अपन मेहनत के कमाई न खाले उ दोस। तरहके बेइमानी। के हॉक मार के। खा लै, आ छोट लो होखलै ने तऽ छोट लो मेहनते कमाइ खाइ छी।
बड़ लोग अपना मेहनत से ओतना चीज करै छै। ओ दूसराके घरो चलाबै छै। तऽ उ अहाँके गलत सोच छै कि बड़ लोग बेैमानीक क कमाय खाय छै बड़ लोग उतना करले छै अपना जिन्दगी मे ओ सब पढ़ले छै तब कमााय छै उतना।
तऽ बड़ लोकोग अपने जिंन्दगी मे उस। सब कथी। क लै छै दोसराके हक मारके खाइ छै बड़ लोको बड़ लोकोग बिना दोसराके हक मारले बड़ लोग आजकलके जमानामे केओ जल्दी नहि बन। पाबै छै अपने मेहनत से रउआ, अपना मेनत से अहाके आज कुछों करेत छिये न त बहुत त टाइम लगतै बनैमे।
उ सब बड़, उ सब गलत बात छै।
उ देखी इएहसभ सही बात छै, ले लेकिन आजकल सही बातके केहु मानै लए तैयार नहि होइ छै, इएहे फर्क छै पहिलेके जमानामे अबके जमानामे।
अब के जमाना मे, पहिले के जमाना मे सोच इतना छोट हो गेल छै ओ जो आदमी अपने कुछो बड़ काम न करै छै, उ सोचे छै कि बड़ लोक के तो हक मारे छै त ओ गलत बात छै। बड़ लोग अपना मेहनत से, बड़ लोग अपन मेहनत
जादा त जादातर लोग के बिहारोमे हम देखै छी। बहुत लोग आ देखाइ देवल अइ कि ऊपरसँ बड़ छै, लेकिन अन्दरसँ ओकरा डिटेलमे जा कऽ देखला परड़ न ओ बहुत अलग अलग काम करैत छै बहुत मने, ओकरा बारेमे जानैत छी हम। तब जादातर लोग दू नम्बर काम करै छै, जादातर लोग तो वहीँसँ हम बिहारमे-बिहारमे आओरो जगह के लोग कही दोसरा के हक मार के न खाइ होते अपन मेहनत से बढ़ बनै तऽ उ अलग बात ब लेकिन बिहारमे कम तऽ बिहारमे तऽ सएमे सँ नबे परसेंट लोग, उहे सब दू नम्बर काम क के आगे बढ़े छै। ई तऽ बात छै य मै छी
त ओतना नत
तऽ नहि पता छै लेकिन हम हमेशा सोशल मीडियाास से जुड़ल रहैत छै ने तऽ न्यूज उूज हमेशा देख देखखै छै। अचाए गाँव मे ई सब सुनैत छै तऽ हमरा पाता छै उ सब
हमो तऽ न्यूज देखै छी हमू त सोशल मीडियाास से जुड़ै छी।
लेकिन लेकिन सारा न्यूजो अहाँके ओ ननु आबे छै ते आ हम तो सर्च कर कर के देखे छी।
हम हमर खाली उह सबके बारेमे आै छै अच्छा
हँ हँ हम इहे सभ ज रिसर्च करै छी। कि समाज आगे कैसे बढ़ बढ़ै छै मने बढ़तै आ दू नम्बर कैसे हरतेै बैमानी। छाल क पारटिशन
जी हम हम रिसर्च करै छियै कि कोनो आदमी कमाइ लए की की करै छै। ओ कैसे कमाइ छै ओकरा अन्तर की होइ छै ओकर सफर कैसन होइ छै ओ सब हम देखै छी।
बताबै छी ओहो ठीक छै। लेकिन हम देख देखै छियै कि मने सत्यता पर चलके कैसे कमाइके आ अपन मतलब अपन अपन मतलब दोसर बाय मान न हक मारकेे खाायके हम हम तऽ सर्च न करै छीिय हमको पाता छै। की इहे सभ करै छै। छी अपन साथीके कमाइ खाउ अपना कमाइ छै। तेर बड़े आदमी बनू।
जेहि दिन अहुँओ बड़ आदमी बनि जायब त अपन आपके कुनौ के बारे मे इहे सब बात बोले छै ते ई सब बात सब गलत होय छै, बड़ आदमी ओतना मेहनत करे छै, चाहे उ कुछो करै छै, सब मेहनत करै छै, अगर दू नंबर के अगर ओ दू नंबर के
बोली न साते स तेकरा चड़ के बड़ आदमी बन छै। के हम लेकिन मेह न ऐसे भक मार के ना बड़ आदमी बनबै। हम दोस आ सात एक पर चल। के बड़ आदमी
तऽ ठीक छै, तऽ अहाँ बड़ बन जाय छिये, उ हम का बोलै छिये ना बन
हाँ, ना ना अहाँ के ई गलत बड़ आदमी के अहाँ के पछ लै छी, अहाँ के ई बात मानै के पड़तै, ब सब बड़ आदमी के अहाँ के पछ ले छियै तऽ बड़ आदमी के अहाँ के ठेका थोड़ी न लेलेे छी, सब के बारे मे अहाँ के ना बोल सकै छी सब बहुतऽ बड़ आदमी क्रिमिनल भी रहै छै, डाकू भी रहै छै, चोर भी बड़ आदमी आर कल बन जाय छै, तऽ अहाँ के सबके बारे मे थोड़ी ने अपना बारे मे कह सकै छी कि हम मेहनत से बड़ आदमी बनबै, तऽ दोसरा के अहाँ के ठेका काहे ले लेल छी। हाँ तऽ बने मे समय बा, लेकिन इग्जाम्पल तऽ दै छी ने अपन बारे मे की हम मेहनत से अपन बड़ आदमी बनै छी, दोसरे के ना नू ठिका लेबे के, अपन ठेका लेबे, अपन साथे पर चलु, अपन बड़ आदमी
देखू अभी तक अभी तक हम पचासगो देखलै छी। ते जै मे उनचास गो सही छै, तब हम कैसे
ना तऽ ओतना ना अहाँ के गलत, अहाँ के गलत देखलै छी, पचासगो मे उनचासगो सही होइये नै सकै छै, पचासगो मे पचीसगो मान लेबै छै भले सही होय छै, लेकिन उनचासगो तऽ हम ना मानै छी कि सही होय छै।
हाँ लेकिन हम ते देखलै छीये, तब हम बोलबे करब हमर
नै प अ मने अ परिवार के रिलेशनो मे गेल छियै, ते सब
हम उ सब बड़ आदमी के ना कहै छी, भक्क उ सबके अहाँ बारे बड़ लगै छी, हम बड़-बड़ कम्पनी के मालिक ई सबके बात
अरे तऽ उहो कम्पनीये के मालिक छै, कोनो गुजरात मे मालिक छै। कोनो सूरत मे मालिक छै बड़ का बड़का कंपनी के प्रोजेक्ट
हम, हम मिलिनियर, बिलिनियर आदमी के कहै छीयै, मतलब हम मिलि आदमी के कहै छी, हम उ
तऽ अहाँ के छोड़ियै। छोड़िये दियै, एल व अथी एफटीन फाइल्स मे तऽ मिलियने बिल बिलयने रहलै। ई अहाँ के का बोले छी, चुपियै अहाँ के चुपियै।
उ उ बाहर के बात
तऽ बाहरे के आदमी नु मिलियनर, बिलियनर, ट्रिलियनर, एलन, मसूबी आर बाहरे के आदमी छै, बाहरे के बात ना बोलबै त अहाँ
अपन, अपन देश के अहाँ देखलै छियै एकोगो आदमी के
अपन हाँ अपन दे अपन देश के देखलै छी ना। छोड़ियै ने उ सब उ सब बात। इतना नु बोलै के हम बा देखलै छी ते बताइये यहाँ के कहेला, अहाँ के न्यूज ओय से आच्छा से देखल करियै, तब अहाँ के स तब पता चलतै। अहाँ के बोलै छिये ई सही
चलू ठीक छै, अहाँ ज ते बोलै छी अहाँ ठीक छै, एते बोले छी जो अ अहाँ के जैसन लागे छै उ
हाँ हाँ तऽ उहे ते बात छै। अहाँ के अपन सोच रखु, हम अ पन सोच रखु, चलिये, चलिये अहाँ से बात क के नीक